यस
जय झूलेलाल- कीअं आहियो तव्हां?
मां बिल्कुलु ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो?
हा बि एक दम ठीक आयां।
अच्छा हीअ ॿुधायो तव्हां पंहिंजे घर में पौधा वौधा रख्या आहियो छा?
हा रखीदी आहियां।
कहिड़ा कहिड़ा पौधा रख्दा आहियो?
हा मौसम जे वॾी भेण ई सभु कुछ कंदी आ, हुनखे वधीक सुठे सां ख़बर आ बट मूखे जेतिरो ख़बर आ मां तव्हांखे हेतिरो ॿुधायां ती,
हा- हा थोड़ो फोन जे साम्हूं ॻाल्हाई, हा परे तव्हांजी आवाज़ु परे ती थी वञे।
साम्हूं ई पयो आ त मां बस एडमिट कार्ड में कयां, हा त ॿुधो अ छ? चइबो आ हुनखे अ मेन अलमेंडा आहे,
हा,
और वो सावनी -सावनी ॿ आहिनि हिकु ग्रीन पत्ती वारो हिकु कारी पत्ती वारो,
अउं चाइना जा गुल कीअं हूंदाइन, छा थियो?
पलंग सां पलंग सां लॻी वई,
सब खाइजी व्यो?
अहा थोड़ो सो,
थोड़ो ॾिसी करे हलंदा कयो न?
लॻदों आ छा कियां तव्हांजी यादि में न ॾिसी सघंदी आहियां बसि?
हुम्म
हा त असां छा चयुं पिया? तां ॿ कलर ईंदा आहिनि पिंक ईंदो आ और एक डार्क पिंक,
अच्छा,
हेठां हुन जा ॻोली ॾिस लच्छा- लच्छा टाइप जा हूंदा गुच्छा- गुच्छा नोट लच्छा, गुच्छा -गुच्छा टाइप जा हूंदा आहिनि, हींय ॾाढा हो चैरी ब्लॉसम टाइप लॻंदो आ ॾिसण में, बंच- बंच
अच्छा- अच्छा त हुनजो पेड़ केतिरो वॾो थींदो आ?
हो सन्नो सो लंबो हूंदो आ लंबो थींदो वेंदो आ।
मतिलब इलाही मतिलब पेड़ वांगुर हूंदो आ की पौधो ही हूंदो आ?
न -न -न पौधो पौधो अञा ताईं त पौधो अॻिते न खबर
त तव्हां गमले में लॻाईंदा आहियो?
हा।
अच्छा अच्छा न गमले में थी वेंदो आ न?
हा हा सुठाे मस्त।
अच्छा ॿियो ॿियो कहिड़ो पाेधो आ?
मां कहिड़ो कहिड़ो ॿुधायो मांव तव्हांखे?
हिकु अलमेंडा ॿुधायो पिया अलमेंडा छा हूंदो आ?
हे त मां बि बुली वई आहियां ॿियो ॻाल्हायूं ता ॿियो ॿियों वारो ॿुधायां ती?
जी।
हा, सावनी जे अलावा मां वट आहे, हिक हो छा चऐबाे आ हुन खे? चांदनी,
हा -हा।
जैंजा, हू अच्छा अच्छा गुल हूंदा एन न ख़ुशबू वारा उवई त।
तहांजी आवाज़, वरी ॾाढी परे खौंअचे ती मतलब बिल्कुल ॿुधाई न थो पए मूखे।
अन अचे ती अनां?
हां, हाणे ठीक आ, हा
हा, कंदो तव। पोइ? तन, हिक बटन रोसेस एन मूं वट ट्रे, ॿ कलर जा, न ट्रे कलर जा, हिक वाइट आ हिक अ पिंक आ और हिक
जी, अच्छा अच्छा बटन रोज़ेस छा थींदा एन?
मतलब जीअं रोज़ेस वॾा हूंदा एन, हो नंढ़ा सा पौधा हूंदा एन, उनमें नंढ़ा नंढ़ा रोज़ेस खिलंदा एन, ॾाढा नंढ़ा नंढ़ा।
अच्छा
जीअं उनजो नालो न, बटन रोज़ेस तव बटन जे
त मतलब जेतरो वॾो बटण हूंदो आ, ओतरो ई वॾो, नंढ़ो मतलब ओतरो नंढ़ो?
न हो न जेका ब्लेज़र्स में वॾा वारा, हिकदम बटन हूंदा एन न वॾा वारा।
हा हा हा
समझी वठो होतरो वॾो आहे।
अच्छा
हूं, हू मत्लब सम्झी वठ रोज़ जो स्मॉल वर्जन, ॾाढो प्यारो सो लॻदो आ, छोकी रोज़ वॾा वॾा हूंदा एन, सेम शेप सभ कुझ सेम हूंदो आ, बस हू साइज़ घट हूंदी आ, हुनजी नंढी हूंदी आ।
अच्छा, ॿया, ॿया केड़ा पाैधा एन?
हिनजे अलावा मूं वट वॾा वारा रोज़ एन, हिक पीच कलर जो आ, पीच पिंक टाइप कुछ आ और हिक् रेड आ, ॿ शाइद रेड आ, रेड छा पिंक रेड में आहिन। हिक मूं वट नंढ़ो आहे, वाइन कलर जो। अहिड़ो न हो न, आहे न आहे, रापची जाे ई आहे। और हिक ॿयो आ गेम्स रेड, ही लॻयल आ होॾे और हिनजे अलावा मूं वट आं तहांखे हो पेड़ जो नालो ख़बर आ, जेको हाे हूंदो आ, जंहिंजी हेठ वॾी सी हू हूंदो पेड़ जीअं, नंढ़ो सो पौधो हूंदो आ?
अडेनियम चयो ता छा?
हां हां हां
अच्छा अच्छा हां, दरसल मूखे पौधा लॻाइणा एन, मां हिन लाइ चयो थोड़ो घणो रिसर्च कयां थी, थोड़ो घणो जीअं तहां ॿुधायो न की तहां वट आहे, त मां तांखों पुछी वठां, पो हुन हिसाब सां मां पांजो गार्डन ठाईंदम।
हो हो ज़रूर वठजो, ब्लीडिंग हार्ट ब्लीडिंग हार्ट।
ब्लीडिंग हार्ट, हे छाहे?
मतलब हे वाइट कलर जो फ्लावर हूंदो आ, हीअं ट्यूब्स वांगुर झुकयल। उन जे अंदर हीअं धाॻे जीअं रेड-रेड, हीअं हूंदो आ, लग्भग जींअं खून वहेतो।
अच्छा वाउ! हे त तहां ॾाढी सुठी ॻाल ॿुधाई आ त हेरो भि कोई गुल हूंदो आ।
हा ॾाढो प्यारो हूंदो आ वङदा त चरया थयन एतिरो प्यारो आ।
अच्छा! वाह! हिय त ॾाढी सुठी ॻाल् ॿुधाई आ।
उहो ई न, मूं सां ॻाल्हायो, तहांखे ॾाढी सुठियुं सुठियुं ॻाल्हियूं ख़बर पअंदी। ह भियो। ॿियो मूंखे हदि जा नाला भुली विया हे हिबिसकस! हिबिसकस! हिबिसकस! आई नो इट बट वाइट। कलर जो, पिंक कलर जो, यलो कलर जो और हे खे हिबिसकस मूं वट देसी आहे और हिकु हे शा हाइब्रिड आ।
अच्छा!
बाकी तुलसी आ और बॉगनवेलिया आ, बॉगन वेलिया मूं वटि चार कलर जा आहिन। लाइट पर्पल लाईट पिंक, न लाइट पर्पल, डार्क पिंक और वाइट औ हिकु यलो ऑरेंज कलर टाइप जो आ। येलो ऑरेंज टाइप्स। अंञा पिंक में त ॻुल्ल न अचेन ता मूंखे ॾाढो रोइणो अचे थो। बट ॾिसो छा ख़बर अची वंञे।
हा!
और हिनजे अलावा मूं वट आ कृष्ण राखी जो पौधो आ। हो हो, आ अच्छा-अच्छा! बोन क्लाइम
हे कृष्ण राखी जो कीअं हूंदो?
आवाज नथी अचे।
हिन जो गुल अलॻि सां हूंदो आ ॾाढो पर्पल कलर जो। और इंअ मतलब गुल वांगुर हूंदो आ, जिंअ हो अर्टिफिअल फ्लावर आहे न उन में वॾा साहिय वॾो सो म नंढी- नंढी पंक्तियूं नंढी-नंढी छा चइबो आ हुनखे?
पंखुड़ियूं!
हा पंखड़ियूं। ॾाढी सनी-सनी पंखड़ियूं सां ठहियल आ। पूरो पंखङियूं, ईंय गोल टाइप जि ठयल हूंदी आ।
त इन जो नालो कृष्ण राखी छो आहे मतलब?
छोकि, राखी जी तरह ॾिखाई पवंदो कृष्ण भॻवानु। शहदि चढ़ाईबो आ, पोअलाए कृष्न भॻवान खे पसंदि हूंदो?
अच्छा!
मांखे हू एतिरो ख़बर न आहे कि हिनजो नालो छो आहे?
हम्म हम्म, त मतलब राखी वांगुर ॾिखाई पवंदो आहे!
हा चई सघो ता, जिंअं राखियुं न ईंदी हुई ॿारनि वारी जिंय मथां इहो गुल लॻियल रहंदो हुयो, हुन टाइप जो आहे। बट, एस्थेटिक वर्जन।
अच्छाअच्छा! मतलब ॾाढो सुहिणो हूंदो आ!
हा, मुंहिंजी मम्मी खे ॾाढो वणंदो आ।
अच्छा! त तहां मूंखे हिनजी फोटोस मोकिलदओ?
हा मां न तांखे मोकिले र
ह न मूंखे वरी मूंखे आसानी थी वेंदी न मतलब ॾेखार, नाला त मूंखे एतिरा न यादि रहंदा। पर तहां हीअं फोटो मोकिले रखजो त मां नर्सरी वारे खे ट्राए ॾेखारे करे वठी सघदमि।
र, मान पंहिंजी भेण! खे चहेन्दम उहे तहां खे सभिनि जे नाला ऐं फोटो मोकिले रखंदी।
अच्छा -अच्छा, ठीकु आ, ठीकु आ, ॿिया ॿिया कोई ॿुधायो? ॿिया कहिड़ा लॻाइणा कुजनि, शो प्लांट में कुझु ॿुधाईंदो शो वारा?
अरे छा चयॿो आ हुनखे याद नथा अचेन।
हिकु मां ॿुधियो आ कोई स्नेक प्लांट ॿि थींदो आ, हो कीअं हूंदो आ। कुझु ख़बर आ?
स्नैक प्लांट ऑक्सीजन लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आ, सम्झो वठो हिकु हुनजी हिकु हिकु पोइ डालियूं जी जॻहि ते वॾा- वॾा पता हूंदा आहिनि लंबा -लंबा, सना लंबा पत्ता। ॾाढा थिक पत्ता, काइंड ऑफ एलोवेरा बट एलोवेरा सां नो हूंदो आ, मस्त हूंदो आ, ऑक्सीजन ॾाढो वधंदो आ हुन सां।
अच्छा।
हा, हिनजे अलावा स्पाइडर प्लांट हूंदो आ हिक। उह, स मतलब मीडियम साइज जी पतली- पतली पत्ती हूंदी आहिनि ॿ कलर में इअं लाइट ग्रीन और नॉर्मल ग्रीन शेडेड।
अच्छा।
उनजो हिक डार्क भिहूंदो आ, हू शायद सन ऑफ़ इंडिया
न- न, सन ऑफ इंडिया त मां ॼाणा, हू लाइट कलर जो हूंदो आ। स्पाइडर प्लांट ॿि सन ऑफ इंडिया जे कलर वांगुर हूंदो आ कलर बि्नि जो सेम आ।
पर स्पाइडर प्लांट छा आहे, हेठ- हेठ हूंदो आ।
जी, सही त चयो था।
ह, ॿियो ॿुधायो, ॿियो कहिड़ो शो वारो? जेको एस्थेटिक लॻे।
पाम
पाम कहिड़ो पाम, एरेका पाम हिकु ॿुधियो आ, हिक बाम्बू पाम ॿुधियो आ, कहिड़ो वारो?
मूंखे न ख़बर बस, मुंहिंजी भेण हुनखे पाम -पाम चिलाईंदी आहे। सन नंढो सो हूंदो आ, एरिका जो नंढो बार।
न मूंखे वॾा वारा ॿुधायो, वॾा वारा जेका एस्थेटिक लॻेन घर जी एन एंट्रेस वेंट्रेन्स ते लॻाईयु अगर, अच्छा। हो कीअं हूंंदो आ?
टेणो हूंदो आ।
ॿियो ॿुधायो, ॿियो कहिड़ो लॻाए सघां थी?
ॿियो? ॿियो ॿुधाया वथी ॿियो। बिया कहिड़ा पौधा हूंदा आहिनि यार? हे
चांदनी हूंदी आ, वेला हूंदो आ।
हा चांदनी, बेला और तव्हां होह लॻाए सघो था। मूंखे न एंज़ाइटी थियण लॻी आ।
छो छा थी वियो?
दिमाग नत्थो हले।
टिकोमा हूंदो आ। टिकोमा, जंहिंमें यलो -यलो फ्लावर हूंदा आहिन,
हा, होई, हो ॾाढो फैलियल हूंदो आ, ॾेढ सारा फ्लार ईदा आहिनि, भरी भरी करे, भरी भरी करे, भरी भरी करे हुनमें मथां मतलब हुनजी स मस्त हुनजी हो मतलब सुठो लॻंदोआ।
हा उई त मां ॿुधयो आ कोई पौधो हूंदो आ जेको चइबो आ कि स्वर्ग खां आयल आ,
अ य ह ह ह अरे अरे उहो ब्लू पी ब्लू पी
अच्छा हे कीअं हूंदो आ? अपराजिता,
क्लाइंबर हूंदो आ, हे क्लाइंबर हूंदो आ और हे क्लाइंब कंदो आ हिन में नंढा- नंढा ब्लू कलर ब्लू वाइट शेडेड ब्लू हुअ गुल हूंदा आहिनि, और ॾाढो सुठो हूंदो आहिन अॼ चांहि ठाहे करे पीओ मस्त इनजॉय करो,
हा! मां ॿुधो आ। हिनजी चांहि खे मैजिकल चइबो आ। मैजिक टी, मैजिक टी चवंदा आहिनि माण्हू।
चवंदा त माण्हू ॾाढो कुुछ इन वठण ॾाढो सुठो हूंदो आ। और, हर शइ में ॾाढी हेल्प कंदो आ।
छा हूंदो आ?
मुंखे नाए ख़बर?
मां ॿुध्यो आ नीरे रंग जी चांहि हूंदी आ हुन में लीमो विझो त पर्पल कलर जी थी वेंदी आ?
न हो केमिकल रिएक्शन हूंदो आ, हो छॾो त केमिस्ट्री न पढ़ियो, मां तव्हांखे ॿियो ॿुधायां ती हिन सां न वेट, लॉस में बि हल थींदो आ, और, हेल्थ लाइ बि ॾाढो सुठो हूंदो आ, और, स्केिन स्केिन और वारनि लाइ बि सुठो हूंदो आ, और, हर शइ सुठो हूंदो आ। पींदा रहियो। पींदा रहियो। पींदे, पींदे, पींदा रहियो। और, अ खडो,